हेलो
हूं
की बुची केहन छहक
कत गाँवमे छहक कि कत छहक
प्राचीन
ह जेहन तोहर हरकत रहे हमरा लगै छले बहुत जल्द जेबह।
औ
कि कहालकै डॉकटर
कहलके जे गलत ई इंसान के सगत मे छी। नत लऽ आब जादा द तऽ
तो तनंसफर्मर म कपार किए ने दऽ दै छै और सभ भोजन पानि बनि गेला
बना रहा लऽ छै
तऽ आब ककरा ककरा लेल भोजन बनबै छै अहाँकेँ
सभ तऽ छैहे कहले सास ससुर नहि छथिन
सभ ससुर सभ तऽ छैहे के होइ छै दू गोटा तैयो कम भेलै ने
भाभी छै बेटा छै बेटी
एकर त उपनयन त उपनयन भऽ गेलै तऽ आब ओते रह कहलकै ने क ओते रहिते आब एते छै
एहिठामत ओ नहि जेत करतहु। क़हलके हम नहि जा
सेल जेतै तऽ असी करैल थोड़ी पटतै
हू सभके कहै छै बदला लेब
मतलब।
जे जे कि कहै छै एकरा दिमाग मे छै कहै छै दिमाग मे जे सभ मतलब हम नना ली के शिकायत करीए हमरा साथे किछु कहे या ओकरा हम बादला लेबे
किछु बदलाै किछु नहि छै बुझलिय खड बुद्धि छै। ए नहि कि आदिवासी हाथे मारल जाते होते देखिए त
से कहे छै
ओत क आदिवासी चटियए तकहिऔ देखि
फलेन त अपने टेशनमे पागल भेल छी अपन अपन जिंन्दगी के त ठेकाने न कखन हमरा रस्ता नपब एकर उलझ झोल मे मजि दऽ छै
अर एकरा आदिवासी सभ निपठा देतै देखि तू
चनता।
तरा कोनो गाड़ी ताड़ी लब दै हे तत खा हबा बाजीमे उमर उमर करते तखने कियकि झारखंड के आदिवासी सभ बहुत हरामी होइ छै
ह अच्छा अच्छा।
पकरा मारैतऽ मारैत सीधा कर देते आते
भेलै ने भाय ई त नहि छै जे बच्चा छियै तऽ बड़के शहर रहिस जंका सबटा कऽ कऽ दियौ एहन ज़िन्दगी के अवस्था छै जतऽ जेतै ततऽ फेर करतै की नै
जबे नहि करतेै न तखन नौकर चाकर माम नौकर जेना मामी भेटल छै आओर की चाही जिंन्दगीमे किया जतै कतौह से कह
ओ जे छोउरी छै से छोउरी की करतौ जखन ओकर दादा दादी रहतहु तऽ रोटी बनेतहु सभ काज करतहु
गौरी रोटी बना लै छै
कहलियौ तऽ दादा दादी रहै छै तऽ सब काज कऽ लै छै ओकरा जे कहते लैट्रिन साफ करऽ सेहो कऽ लेतै लेकिन ओ कोढ़नी एखन किछ टा नहि करतौ
तखन
एनामे लोकके मोन उबि जाइ छै ने भाइ एक तऽ मोन हमर एहन जरल अइ जे होइया कतहु वनमे चलि जइतहुँ आ एक महिना हमरा कियौ टोकिता नहि शान्ति सँ रहितौँ एहन मोन जड़ल याए पढ़ाई लिखाई अलहुआ नहि करै छै रोज इसकुल छोड़े छै रोज आ बहाना कहतो कि मम्मी नही उठाई किया अपना चेंक रहतै की मम्मी मम्मी के इसकुल जायके छै मम्मी उठेतौ अपने चेंक रहतै न जे पढ़े वला बच्चा रहतै ओकरा अपने चेंक रहतै उठेय के
तऽ सब गेम लेने छो तोरा ओसभ छोड़ि कऽ मि-मिथक लागै छै ई तोरा ओतऽ घूमैय के कोन कोन जगह छौ मिथिलाञ्चल मे उगना महादेव देखने
किया तोहर ओतऽ ने छौ जे हमरा ओतऽ तुहूँ छिहींन मिथिला सँ ने
अ तऽ तू तऽ दस कदम पर पहुँच जाइ छिहींन गे हम ओते रहै छियै उगना महादेव बुझल छो तोरा उगना महादेव
ह
कहिंन न आँ गे बाज न
हाँ हाँ बुझलियै हूँ सुनै छी।
उगना महादेवके मतलब ओ बहुत प्रमुख बहुत खिस्सा फेमस छै बुझल छौ कि नहि।
नहि सुनने छी उगना महादेव कतह की छथिन से। गेल छी सत्रह बेर हुनकर कहानी नहि पता छै हमरा उगना महादेव के।
कहानी पता करबाक चाही नऽ
अरे सुन नऽ त की कहै छै ब्लूतुथ हमर खराब भए गेलै केना की हेते
आब तोरा के सस्त बला बलतुथ दऽ देलको
हैया इएहे आनने रहे ब्लूटूथ खराबे भऽ गेलै सरलाहा चीज आनि कऽ धऽ दै छियै
तोहर कान खराब छौ? हम जने रहियौ ओहो सरलाहा रहै ई छलै इहो सरलाहा छै सबटा सरलेहे रहै छै।
तकिया तरमे जे चलि जाइ छै ने से हमरा लग खराब भऽ जाइ छै।
अच्छा तकिया तोर मऽ गेला से ब्लूटूथो खराब हुए लगलाै? बाह पहिल बेर सुनलिय। हू कि कहे छै कहि नऽ
किछ नहि। दूबय वालला मैसेज कऽ रहल अछि ओकरा देलहुँ एखन हम हमरा एतुका ककरो से रिश्ता नय निभाबै के छै जेबो न कि करब नहि करब आब
तऽ दुबई वालला मैसेज की कर रहल छौ?
रोज रोजगार के की भो रहल छै? कथि ओहि बात किये कि
आब बुझ गेलियै हमरा लागै तोरा दबै बला सब पर दुबई बला सऽ तोरा प्रेम भ गेलौ ह।
भौ गेल ह कि बहुत क इन्सानियत
शाबाश तीन मिनट आओर थोड़ा ताके बाद काटे छिय फोन
बाथरूम साफ ई संगे
हेलो हेलो।
हमही हू
अरिकञ्चनके तरकारी बनबै छै कि
आबे छी -
कथि के पूरी
ज ज
आलू पूरी मतलब गोलगप्पा
आलू पूरी आलू पराठा।
अच्छा से कहे ने तऽ फेर आलू पूरी कि हो अच्छा आय किछ छिये क आइ किछ छिए
तऽ फेर आलू पूरी के बनबै छै
त हमरा समझमे नहि आबइ या मतलब त आलू पूरी आलूये पूरी कीया से कहु
कियकी नहि खाइ छै सब्जी सभ बच्चासभ।